हेलो हँ सखी
की हाल-चाल छै, हमरा आर के ते सब नीक छै।
हमहु सब, हम सब भी ठीक छीये।
आ
की खान पियन भए गेलै?
हँ बहिन खा पी के तऽनी पड़ल छियै।
अच्छा और की-की बनैलै आय।
हमे ते आज बनैले छियै, तनका दाल, भात, आलू के भुजिया, तनका आलू के चोखा बना देल छियै। हमरा बेटी सबके ना आलू चो खा बड पसन्द पड़ै छै।
अच्छा-अच्छा-अच्छा औ। आ तब खा पी के निस चिंत भेल छियै नै। किया मालिक नै छथिन जे एगदम सादा स दी भोजन बनेलै छियै। कियाकि अहाँ के मालिक के ते ए कनिक मसालेदार चाहे होय छै।
बु अ उ उ नै छथिन। इहि चलते ते तनिका शॉर्टकट मे निपट गेलिये।
हाँ से ते हमरा बुझल छै, हाँ हम ते जानै छिये, हुनका ते तनि चहटगर चाही, मसालेदार चाही, किछ नै ते कम से कम एकटा सब्जी तऽ हुनका चाहबे करिये। एं आ चटनियो चाही, सब कुछ अहि एं।
पन प्रकार के भोजन चाही हुनका के थरिया मे, अ नै ते तनुकुर नुकुर होवे लग गे छथिन।
उम्म किया ने करथिन कुनूर-मुनुर। मतलब कमबै छथिन कथी लए। एं।
हाँ यहु नीक कहै छी अहाँ जे अगर पेटे नै सोन्धाएल
हाँ आ जब पे देखियौ कहै छै कि मुँह के जे चहटगर रहै छै से कमाइयो मे कनि चहटगर रहै छै बुझलियै।
सही बात छै।
से ते छैहये, सही।
आ कहां कहु। आ, हमे की कहब सखी बड्ड दिन भ गेल अहांसे बात करल त सोचलियै छियै कि तनिका अहांके
हाल समाचार ले लेबाक के चाही ने, हां बड सुन्दर सोचलहुं सखी हे। कतेक दिन बात सोचलियै ई सब सच बात रहैके चाही। आँ, एकदम भुलल विस टल गीत जकाँ हमरा अहाँ याद करै छीये ने कि ज मने अ भेट
एहिना कोनो, एहिना कोनो बात नै छै।
एहन त गप नै अछि ने। नै, हमरा त लागै छै बहिन कि अहां हमरा याद करै छी भुलल बिसरल गीत जेकां कि जब मन करै त अहां का कनैठी दय दिय आ ओ बजय लगै छै फिर अहां कनैठी दय दिय तब बंद भ जाइ छै। एं।
हां, नै ना। कोनो बात नहि एने गोपनाय छै। हमे त याद करबै क छियै, लेकिन हमरा आर घरमे तनिका शादी बाद दिन रहै छै, शादी उदी होबयवला रहै है। छै, ई चलते तनिका बीजी हो गेल छियै। हमर ननैद के बियाह। हमर ननैद के बियाह छै ने।
अच्छा, ससुरारी तरफ के छै?
हां हां।
तब त अभी चारि पाँच दिनके त अहाँके हेतै पूरा भोज भात भेटतै अहाँके।
आ ने भोज भात के साथ साथ परो परिवार तो आबै छै तनिका ओहो तो देखे करे के पड़ैत छै।
हँ ओ त छैहे कि अहाँ छियै भाय कनिआ छियै त अहाँके त सभके काज करयके पड़तै। आ घर के देखियौ शादी रहै छै त जे शरीरो नहि ने चोराबे मे बने छै आ कथि लए आदमी शरीर चोरेते देखियो एहने त आदमी आज कल असगरे-असगरे रहै छै, कोनो फैमिली संग त रहै नै छै, उं।
वही, वही न एकदम
हुं, नै नै, नीके करै छियै, देखियौ सेवा सत्कार कर करैक से ने आदमीके भेट, सभके पुण्य भेटै छै।
हां। उ त हइए छै।
हां, होबे करै छै ने।
त, होय करै छै इ त हमरा आरके जे धर्म छै से त अपन कर्तव्य निर्वाह करबे करबै ने?
हां हां हां। हुं, आर कहु, आर सब नीक छै? पापड़ अचार सब बना लेलियै।
हँ सखी हमे तऽ अचार आाम के आचार। बन ले छियै आ। तनिका पापड़ भी बनय लैत छीिय आ आलूके चिप्स भी काटि लै छीियै अहाँ बनाय लै छी ।
हँ हमहूँ अचार बना लेने छियै अहाँके कथी- कथीके अचार बनेलियै ।
अभी त खाली आमके अचार बनेले छियै।
हां, त फाड़ा वला कि कुच्चा वला?
ना, ना, खरा आम के अचार बनेले छियै, कुच्चो बनेले छियै, तनिका एक किलो जैसनके कुचो बनेले छियै। आओर दू चार किलो। के खड़ा वाला बनेले छियै ।
अच्छा मतलब दुनू मिल कऽ बना ले।
हँ भए गेल अब तनिका मौसम भी पानी पानी हो रहल छै। छै ने तऽ ई आर खराब हो जाइ छै ।
हू -हू ई बीर तप मौसमे। एकदम आँख मिचली खेले छै । कखनो पानी होइ छै कनि धूप। होइ छै धूपो एहन होइ छै कि एकदम चाँदी चका चमके छै। आ फिर अचानक से। पूरा बादले छेक दै छै ।
तऽ -अही चलते तऽ कहू घूमने। घुमे के पलान उलान नहि बनाबे छियै न कहूँ जाय के निकले के मौका मिलै छै साँझ -साँझ के रोज पानिे परड़ जाइ छै।
लेकिन कहू कि कनि मौसमो तऽ ठण्ढा दै छै आ इम्हर तऽ पानि छैहे नहि एम्हर तऽ बड्ड दिन- दिन बाद आबै छै पानि।
हँ ।
हँ पहिने नहि छै इम्हर आइ। कनिकत । धूप मक- मकाइ छै लेकिन पानि नहि होइ छै।
त । ए भी तऽ क । पानी एतना बिजली पानी क रोड आर मे आधा- आधा घुटना पानी नदी बह रहल छले।
बाप रे बाप।
तऽ ।
हूं ।
तऽ अहाँके । अहा के कोनो- मने एता दिन से अता पता नहि छले कनु घूमे फिरे गेल छलु की अहाँ।
नहि -नहि बहिन हमरो घरमे घर बनै छलियै तऽ हम ओकरेमे बिजी छलहुँ।
अच्छा -अच्छा ।
छै- छै । नजदीकेमे छै पूजा पाठके दिन रखायल छै तऽ हम सोचलहुँ कि आब सभ सखी सभके एक बेेर हाल समाचार ले लै छियै तखन सभके न्योता हकार देबै ।
न न ठीक केनो अहाँ। अहाँ के नियोता के हमरा आर के ते इंतजार रहबे करल छैय कि कहिआ अहाँ हमरा आरके तनिका अ अ न्योता देब जे हम आयब अहाँ घर।
हँ- हँ नहि तऽ आब तैयारिएमे छियै एहिह मंथके लास्टमे छै पूजा पाठ । तऽ अहाँ सबके हम हँ। नेो थकार देबै तऽ अहाँ सब परिवार सङगे ठीक है जरूर से एबै हँ। अच्छा ठीक छैय सखी हम एकटा कॉल करैत छियै, कनी टा आबैत छी। एगो कॉल हम कॉल करै छीय फिर।
अच्छा ठीक छैय अहाँ करब हमरा आरके
हँ हँ कॉल करै छी। की हम।